हेलो।
हेलो।
जी नमस्कार।
अहाँके अवाजबा ना आबैय छै, अहाँके नेटवर्क में ना छी, की।
हेलो हेलो हेलो अरे बोलैय छियै ने।
हेलो जी आंके आबाजो ने आबय-
जे अहाँके अवाज आबै छी अब?
जी, आब आबै छै।
अहां त लागै छी, फेर स ना ना हम अहाँके बोलय हेलो-हेलो लेकिन पाता न लागै छै किछो गड़बड़ी हो गेल छै। ई दुन -ओ-ओ-कुछो एहिमे गड़बाड़ी भेल छियै।
न कहे अहाँ के तरफ से नेटवरकबा जाय छीयै ने ओहि कारण ई सब हो जाय छै हं हो जाय छै। जे कबौ कभार हमरो तरफ कलरातरा केना हो जाइ छै आं तऽ जानबे करै
नऽ हम गेमो खेलै छी नेटो चलय छी सब कुछ चलय छी लेकिन अवाजे ने आबै छै। जी अभी, अहाँके कहै छी जे से अहाँके आवाज नय आबै छै ई सुनाइ देेले छी ओकर बाद कुछो सुनाइए नय देबै छियै।
ओ अच्छा कोनो बात नै। अच्छा कोनो बात न छै। बोलै छियै कि खना पीना खा लेले छियै?
जी हम तऽ खाना पीना खा लेले छी अहाँ के खाना पीना खा लेले छियै?
जी ना हम अभी बस- अभी सुबह -सुबह के नाश्ते करले छियै। डै- मतलब सूखा फल खैले छी जै में काजू चार गो खयले छी किशमिश चारि गो खयले छी बदाम दस गो ले खैले छी छोट -छोट पीस फिर पिस्ता बादाम चाइर गो ले खैइले छी। फिर अंजीर दूगो ले खैइले छी, फिर अखरोट दूगो ले खैइले छी अभि इ ये- इतना खैइले छी इतनि हो जाय छै तऽ तनी फेनो बाद मे जब बारह बजय छै तऽ तनी खाना खाइ छी।
बाह बा- बाड़ा नीक नीक चीज खाइ छियै।
नऽ नीक नीक चीज ननो छै बड़ा महग महग चीज छै। छै ओइ दिन काजु ले ले ऐल रहै छे। आठ स रुपया मे देबे छै फेनो बदामुआ जेहो कै छै ओहो आठ सए रुपया मे देे छै। फिर छोटका बदाम जहो कय छै ओहो एक सए बीस एक सए सुनू ने बोलैय छी उ एक सए बीस एक सए तीस में देबय छै अ-अथिए न कय छै अखरोटबा ओहो दय छै चार सए तक फेर मतलब खजुरआ होकै छै ओ- तीन सौ मे देले छै तो खजूुरुआ त तनी नीक देले छै। ती-तीन सौ में तीन गो पाकेिट देले छै।
ई तऽ बात छै महगा देबय छय मने नीक लागै छै।
ओह्न निको ननू लागे छै, कोनो कोनो के स्वाद बड़ा नीक लागे छै, कोनो कोनो के स्वाद अहां के-ओ- ना नीक न लगै छै जैसे कि- भ गेल छ, अं-अं -अंगूरबला अंजीराबा हो गइल छै उ तनी खाय में जीह में लागइ छै फिर भऽ गेल छै खजूरो खजुरआ कबो कभार- जब अहाँ ज-रोज दिन खाइ छी तऽ ओते नीक ना लागय छै। बिकबऽलागै छै जय से काजुआ नीक लागय छै, फिर ओकरा बाद बदाम नीक लागय छै, इ दुूगो चीज तऽ खूब नीक लागय छै, अहाँ एकदम नीक बात कहय छियै।
कभी-कभी, बार-बार खाइत छै ने तऽ ओसभ नीको नहि लागैत छै बारो बार खाय
जी, अहाँ एकदम सही कहैत छी। एहि लेल ने हम एक महीना से तऽ खयबे करै छियै, कि तनी बॉडी बन जाइ छै मतलब शरीरो बन जाइ छै। शरीर तनी मोटा जाइ छै ने, तऽ तनी नीक लागै छै। बड़ा नु पतला गेल छी, तऽ ओकरे लए तनि मत तऽ दुबरा गेल छी ने, तऽ ओहि लए मतलब ठीक, खाइ छियै ई शरीरमे मांसपेशी चढ़ै छै ने तब जाके कुछो हो अच्छो, तब देखहोमे अच्छा लागै छै।
ह्मम, ई तऽ अहाँके नीक कहै छी। उहे हाल हमरो भेल छै। बड़ी पतला तऽ ज हो गेल छियै।
और बताउ ने, अहाँके खाना-पीना खएले छियै?
जी हम तऽ खाना-पीना सब खा लेलेे छियै। अहाँ खाना-पीना खैले छियै?
जी हमहुँ ने खाना-पीना खयले छियै। अहाँ की-की खाना-पीना खइले छियै, बता सकै छियै?
इहे खयले छियै। भिण्डी के भुजिया आ चावल खइले छियै। आ ऊपर से एगो अचार भी लेले छियै, ओकरा बाद खाइलाके बाद एगो आम खइले छियै।
बस इहे इतना सब खइले छियै, औरे कुछो न खइले छी?
जी न औरो कुछो खैले छियै ने। गेल छियै दू किलो चूड़ा ले आइल छियै, ओकरा बाद दही चूड़ा खाइल छियै, बड़ा नीक लागै छै।
ओ दही-चूड़ा नीक लागै छै अहाँके?
जी अँहा बड़ नीक लागै छै। अहाँके ना नीक लागै छै?
न नीक पहिले खाइत रहै छी, खूब दही-चूड़ा पहिले बाहर रहैत रहै छी न तऽ रोज सबेरे दही-चूड़ा खाइल रहै छियै। अहाँ दही-चूड़ा चिन्नी के जरे खाइ छियै कि मीठा के जरे?
हाँ हम तऽ चीनी के जरे खाइ छियै, लेकिन मीठा चीज एतना दही-चूड़ा मे नीक न लागै छै। कमे नीक लागै छै।
हँ तब अहाँ नु गुड़ के जरे खाइ छी, तऽ गुड़ के जरे खाइ छी न दही आब चूड़ा तऽ बड़ा नीक लागै छै, चिन्नी से स्वादो मे नीक लागै छै आ ह देह लए देह लेल मतलब शरीर लेल, स्वास्थ्य लेल खूब नीको होइ छै। आ ऊपर से जानै छियै, ओ मे नू चिन्नी पकड़यके बिमारियो ना होइ छै, आ ऊ तनि बीस रुपया महंग मिलै छै, लेकिन खूब नीक रहै छै आ स्वादोमे चिन्नीसे बड़ा फायदा करै छै, तऽ उ एक दिन अहाँ गुड़के जरे खाइके ट्राइ करू मतलब कोशिश करै छी।
जी जरूर। अहाँ कहै छियै तऽ जरूर खाइ छै। काहेकि एहि सँ हमरा पता छी ओसे मने एहिसँ चीन्नी के बीमारी-उमारी के दिक्कत तऽ ना आबै छै ई तऽ हमरो पाताए छियै।
ना ना, च् अभी लोग अभी हमनी के चिन्नी के बीमारी ना नु होइ छै। अभी थोड़े होइ छै, अभी तऽ हमनीके मतलब युवा छियै। जब तनी युवा ज मतलब होइ छै नु कम तब ओमे बुझाय छै कि कोइ के कोन-कोन बीमारी छै, समझ छै।
जी-जी समझै छियै हम त। आब कहै छि ने अहांके खेल-उल, अहांके खेल -उल खेलै छियै।
हं हम खेल खेलै छियै नु, बचपने से हमरा खेल के अलगे जुनून रहे छैय। हम तऽ अएसन-अएसन खेल खेलले छियै कि, अहाँके की बताउ। हम खेलले छियै पकड़म-पकड़ाई, कबड्डी खेल बड्डी ओकरा बाद खेल जाइ
आ पानि पानी एजे खलने छीयै स्टॉन-पानी
हँ ओकरा स करेंट पानी कहल जाइ छैय, खेलय छी। ओमे काम कहै छैय की, सात आठ गो लेइका के, बोला लेवल जाइ छैय। ओयमे बुझावल जाय छैय। सात गो लैका में से छौ गो लैइका निकल जाइ छैय, एगो लैइका चोर बनल छैय। आ जब चोर बनब जब चोर बनबल छैय त की ई होबे छैय कि, उ लैकवा सबके पकड़े छैय। त ऊ लैकवा, जकरा छू देबै छैय तऽ उ। करेन्ट हो जाइल छैय, आ फेर ओकरा कोनो उ छौ गो ल लैकवा मे त एगो लइका छुआ जैल छैय। पँचवा लैइकबा कोनो छू, उ लैइकबा छू देबे छैय त, उ पानी भल जाइ छैय। ई हम खेलले छी नु, बड़ा नीक लागल रहय छैय अ बचपन में खूबी इ गेमुआ खेलले छी।
जी हमहुं खेलले छी, खुब खेलले छी। आ निको नहि लागै छै बाड़ा।
जी नीक खोबो करै छि त।
एकरा बाद तैका रुके छीयै, कियाकि माताजी तैका फोन कइले छीयै।
अच्छा कोनो दिक्कत न छै, रुक जाइ छय। माताजी के फोन उठावल बड़ा जरूरी छै।
ना त बोलै छियै ने, एकरा बाद मेने तैंका बात कऽ लेबै छी, माताजी से।
हँऽ तऽ उहे ने बोलै छी, मतलब सही बात छै, माताजी इहाँ न रहै छै की?
ना रहै छी लेकिन लागै छि कहुं गेल छियै, त को फोन कय लै छी कुछो ला कोनो काम लए कहले छियै।
हँ तऽ कुछो जरूरी हो गेल होइ छै, तऽ ओहि लै फोन अहाँके कर ले छियै कि, कुछो समान-उमान पहुँचाबै के होइ छै ने चाहे कुछो करे के त ओहि लए अहाँकेँ फोन
हँ त इएह नीक।
कहै छियै, आओर कहै छिये ना, अहाँके खाना मे सबसे लजीज खाना की लागय छियै।
हमरा तऽ खायक में सबस लजीज लागे छै पनीर के सब् जी आलू कऽ ओकरा बाद पनीर के सब्जी। आ तनिसक पनीर बिरयानी आ तनि सुख मन करे छै त, ओमे एगो आम के अचार रख लेबै छी ओकरा बाद तनि ओरी मन करे छै, त शिमला मिर्च लगा देबै छी। आ तनि आउरे मन करै छै त, दू घीउ रख लेबै छी। आ सबके मिला के एगो बिरयानी बना लेबै छी, ओकरा बाद खाइ छै।
वाह अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक ए चीज खाय छियैये?
जी अहाँके सबसे नीक की लागै छै? अहाँके माँंसाहारी खाना जादा पसन्द भ-भेल बुझाय छै कि शाकाहारी खाना लागै छै सबसे नीक। काहेकी केतना लोक खेल देखले छियै शाकाहारी लागै छै, कितना लोक के मांसाहारी लगे छै, तऽ अहां के सबसे नीक कोन खाना लागै छै?
खाना तऽ लागै छै शाकाहारिये सबसँ नीक लागै छै, लेकिन मांसाहारीय कभी कभी खा लेबै छीयै।
तऽ हमरा न शाकाहारी सबसँ ज्यादा नीक लगै छै, ले लेकिन मंसाहारी हम कबो कबो बस होटले में खबै छी एना, घर पे त नको
जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छीयै ने? चलै छी अहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागै छी, कभी आउ समय मिलतै ने त अहाँ से हम बात करै छियै, ठीक छै?
सबमे मीट आ अंडा ई सब खाय के मोने न करै छै, अंडा इतना गर्मी में खाय छी। तऽ कम दिक्कत थोड़े भेल छै? बड़ा दिक्कत हो जाइ छै। आ अहाँ तऽ जानबे करै छी, अंडामे तऽ कितना प्रोटीन होइ छै, आ प्रोटीन के साथ साथ अंडामे तऽ गर्मियो बड़ा होइ छै। की? तऽ ए लैऽ अंडा हम बड़ा कमे खाइ छी। आ जबो खाइ छी तऽ अंडा के पीयर के ज्यादातर सोचै छी की फेेक देबै छी, अंडाके पियरको आ फेेक देबै छी न जेकरा से अंडा में गर्मी ना बुझाय छै। तऽ ओई लै अंडबा तनि कमे खाइ छी, आ उजरका जे होगै छै ओ तनी जादा खाय छी कि उजरका त नीको लागै छै, ओइ में प्रोटीनो छै, आ ओ तनी सेहद लाऽ अच्छो छै, औ पियरका में इतना गर्मी होैकै छै कि हम की बताउ वहाँके? आ त कबो खाय छियै, तऽ अंडो खाय छी। अ-म अण्डा खाइ छियै की?
जी चलै छै, अहाॅं से बात क के बड़ा नीक लागै छि, कभिया और अहाँ स समय मिलते तऽ अहाँ से गप सप करे छी।
जी हमरो अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लगै छै, कोई ब-और समय मिलै छै तऽ अहाँ स हम ओ खूब गप सप करै छी, चलू तऽ नीक छै। अहॉं अपनो खियाल राखब, अहाँ अपन परिवारो के खियाल रखै छी।
अहौं के परिवारी के खिआल राखब हमहुँ अपन खिआल राखब।